हां की हाल छै? बस एसने दोस तल छियै, अहाँ कहू दीदी अहाँ की करै छी?
हमहुँ बैसले रहलियै एखन तनिका देखलियै जे बारिश उरिश जेना हो रहल छै तऽ चलि गेलियै कपड़ा उपड़ा उतारे ला कहलियै जे तनिका दु बूंद पानि गिर जते तऽ भीज उज ज तै सब कपड़ा हां हां बादल घेर देेले छै इमहर।
बाह तबतै बड़ी नीक एकदम लगे
हां ए अ अब अब अख अखनी ठण्डा नै छैले हैं, अखनी ए ए जेना अथी गर्मी जे एकदम तपेवला छे। नै से वाला न छै तनिका ठण्डा महसूस हो रहल छै बादल बादल कर देलकैयऽ चारो बगल। उहे कपड़ा धोयलै गेलिए त कहलियै तनिका उतार के ले अबै छियै। तऽ बरसीए जेतै जब छू छुटतै तभियए जेबै साग सब्जी लेबै फेर बजार
अच्छा यही से अ तनी देर कर देल देल देलै छी अहाँ के। हे सब्जी लेबे मे ई टाइम तऽ अहाँके सब्जी बाजार मे बितै छै।
दै छै। तऽ उ कल्ही जेतनका बरस सिए जेतै। तभिए जेबै तनिका और ठंडा हो जेतै हां ह हां ए।
मौसम खराब छै त यहां तो बड धूप छै। दीदी इमहर तऽ बड धूप छै।
कहा कहैत रहलखिन ए हां बाबूजी। के भी फोन आए रहले हय। हमरो बाबूजी उम्हरे रहे छथीन तो गाम में रहै छथिन बहुत बुजुर्ग हो गेल छै। थीन अखनी मायो रहलखिन हय। तऽ माइ अभी दू तीन महीना पहिले चल बस गेल मतलब नै रहलखिन अब। तो फेर बाबूजी अ अकेले हो गेल छथिन। तो फोन हम सब करैत रहै छियै बाल बच्चाभ जे तनिका त मन लगैत रहतनि अकेले मे हँ। आ ई ए नोकरो धऽ देलियै हमसभ भरि दिन मने भरि दिन भरि राति। चौबीस घटा ह एगो नो- कर रख देले छी आ बाककी जौन बोन तऽ हैय ह जेना खेत उत मे काम कलक उ जौन बोन सब तऽ आके बैठ उठिे गेल दूरा दरवाजा गोतिया दियाद है ओहो आके बैच गेल। पुरा दरवाजा लेकिन तैयो हुनकर पीे त बहुत ने बझै
हँ कैसने जीवन साथी के जो दुःख छै दीदी। जे जेकरा आर पे बिते छै ओहि जाने छै। भगवान ई दुःख क को न दैय।
हँ लेकिन य दूध केको न दे आ जहाँ से कहै छी कि देखू अहाँ समझू आ जानू बहिन तऽ इ दुख सब के भोगे पड़ै छै
पड़ै छै लेकिन बहुत तकलीफ होइ छै मने भग भगवान से मनाबै छियै कि ई दुःख
हँ जेना जेना देखू जे भाग बना के आयल ह से आगे मालिक के आगे चल गेल जेना मे हमर माइ गेलखिन हेँ अभी हमर माइ गेलखिन हँ अभी तऽ अपना आदमीके मने पापाके रहैतमे गेलखिन हँ बाबूजीके वगैरहै मे गेलखिन हे तऽ भाग बनाक हँ जेद सुहागन गेलखिन जे देखियौ जे मे हमर भाई जखनी जाय लगलखिन अम्मा आखिरी बेलामे तऽ जे खूब सहनाइ बजबलकै
खुशी से कि मने अच्छा घर परिवार सुखी सम्पन्न हो ख
पर नतनी देखके नतनी के बेटी देख
तब त सोनाके सीढ़ी चढ़के गेल
हँ हँ माइ हमर हँ जे समझ लियौ जे नतनीके बेटी देखि कऽ पोताके बेटा देखि कऽ
हँ हँ ओ सोना के सीड़ी इ छी चढ़ के अ एकदम चग के गेल हथिन बहुत बहुत बढ़िआँ भेल
भइ कहल कह जे नहि ओतने मीठ ठाई बटवलक जखनी जाय लग लगलखिन अंतिम घड़ी मे त मने जेना व्यक्ति बताशा उताशा न निम्मन मिठाइ बंट लकै जते लोक के पैसा बटबलकै मिट मिठाई बटकलकै सहनाय बजबल त कहलकै जे नहि हँ जे एत्तै निमन्तर मौत केकरोना हँ जे बुझू अहाँ जे कहै छियै। आओर सब उनहत सत्तर साल शादीके साल गीरह मनाकऽ गेलखिन हँ
बाप रे बाप भगवान ऐसन आशीर्वाद हमरो मिले।
ह ह ह हँ जे कहै छियै ह उन दू साल आओर जी जतिअथिन। तऽ हमर भाय। कहेत रहलैय जे हम ओकरा बाद में डायमंड ज्वे ली मनबे्मा के सब नति पोता के पोता बोला बुला के आ करबै मनबै हूँ ऊ नै कहै छी जेना छठ पर्व ने होइ छै छठ। होइ छै अहाँके मानू जे। तीज होइ छै। छैइ वृक्षके पूजा होइ छै तऽ जतेक तऽ हमर अम्मा पप्पा जे माय बाबू जे दुूरा पर बैठ जायाइत रहल ना कुर्सी धऽके तऽ एत्तै हमरा गांम मे। सुभागिन है ओ छठ घाट से। पतियै तऽ अहाँ नहि मानबै नहि पति अबै लेकिन हम एकदम सही कहै छी अहाँके जते लोक छठ। अबैत रहले हा न से सब से पहिले हमरे दूरा चढ़े।
त तऽ अरे तऽ ओ तऽ ने नहि ब नीक बात छै इतना उमरगर मने सभी इ से भरल पूुरल सुहागिन महिला।
हँ हँ हँ मतलब छठ के घाट से अबै छै आ आते के साथ हमर दुूरा चढ़तियै या अम्माके सिन्दूर लगैतियै सब आर अम्मा से सिन्दूर लगवा के के आशीर्वाद ले के सब उतर भेजतियै जेते गाँवके औरत हँ। की मने ई नहि बुझ कोनो जात पात के मने कोनो भेद भाव ने जते छठ में ऐलक जते तीज क के ऐलक जते बट वृ सुहाग के जत्ते त्योहार कयलक सबसे पहिले हमरे दुअरा चढ़ला।
वाह
हँ हमरे दुूरा चढ़लक आ माइ बाबूजीके गोर छूके आशीर्वाद लेके आ तब सब गेलक एहन भाव। बननेे रहलखिन हम आइ हमर की कहियै आब चल गेलखिन
भागिन के दी की सब ऐसे ही एकदम हँसते खेलते जाइ
चल जाउ लेकिन उहे छै जे देखैत छियै तऽ पापा ला बड़ा मतलब बाबूजी लए बड़ा मोह लगै छै बुजुर्ग एकदम हो गेलखिन ह माँ न चल गेलखिन न से चुप चाप एनाहिते मूड़ी गार ले बढ़ जाय छथिन दूरा पर दूगो लोगो आयल तऽ तनिका बोलली प्रणमा पाती कयली य फेर मतलब बय ओनाहिते मोन
अकेलापन लगे होत अकेलापन लगाई होत
लगै छै उहे तन
तऽ बेचारा उनक उपर का बितल
ह ह उहे जानइ छथि हुनकर आत्मे जानइ छै लेकिन ओह अहाँके कहलियै जे देखियौ केकरो दुख होइ छै आगे पीछे तऽ दुनू में से केकरो ने केकरो जाहि
न ओ बात त सही
आब जै दइ जना मान के चलू कोइ दू दिनमे आगे पीछे गेल। कोइ बीसो चालीसो बरसके काटलक दुःख कोई एको घंटा दुःख काटलक लेकिन जाय छै तऽ आगही
सही बात छै ई तो जीवन के परम सत्य छै से तऽ कोइ नहि भाग सकै छै।
लेकिन हँ हमर औरत सबके मन रहे छै जा आदमी के सोझा मे जैब
बस बस ओ सबसे बड़का पुण्य होवे छै। लगै छै कि चलू अ अकेेला मरद त अकेले जीवन जैसे तैसे काटलेबे छै लेकिन औरत के बड़ी कष्ट होवे छै
हँ बहुत कष्ट देबै छै आइगो अपन परम्परो हमर सबके जेना बनल हइ जेना सुहागिन गेलमे मतलब लोक अच्छा मानल समाजोके लोक अच्छा बुझलक अपना मोनोमे बड़ा अच्छा बुझायल तऽ एहिला आदमी नहि छै नहि बिलकुल लेखा छै अ जे लिख के भेज द वि भाग मे ओतना तऽ तकलीफ काटिएके जाइके न है कोइके भी की करतै यार उहे अखनी बैठल रहलै त उहे कहलि कपड़ा उपड़ा उतारलिये फेर उहे तनिका बाबूजी से से भी बतियलियै तऽ रोज जे हम सब बतियाले। छिये साँझे बिहान ह तनिका कम बुझते जेना हमरा से से अपन आधा आधा घन बतियालेलन। तऽ हमसभ अपन दुनु तीनो बहीन सभ बतिया लेली तऽ हुनकर दिन भरिमे तीन दू घण्टा अढ़ाइ घण्टा हमरे सभमे बीत गेल। तऽ तनिका हुनको। नीक बुझाइत छैन हमरो सभ नीक बुझाई छै जे चला बाबूजी ठीक छथिन। अभी इएहे माइ के खोजबै तऽ माइ कहाँ मिलतै इना नहि न मिलथिन तऽ ओना अय ता जे बाबूजी छथिन तऽ बुझाइ छै जे हत नजर के सामने जे दिन जाय के होते चल जेथिन किन्तो उहो। छूट जेतै नैहर आदमी
सही बात छै माइ बाप से ही नहि रहे छै भाइ भौजाइ तऽ ठीक छै लेकिन फिर भी जे माइ बापके राज्यमे सुख छै ओ भाय भौजाइके राज्यमे न मिललै भाग्यशालीय वैसन लड़की रहै। छै जेकरा भाइयो भौजाइ के साथ नेहरा के सुख। मिलै छै
ह ह आ की त मम्मी इ छै नहि तऽ जे हक से माइ बापके जे रहैतमे अहाँ जाकऽ नैहरामे रहब। ओ हक से बाह भाइ भौजाइ के जायब तऽ रहब जरूर मगर ओतना ए आनंद नहि। अयते। जेते माय बापके जमाना मे अ
सही बात छै, तनी सँ मनमे खुटका हो जाय छै।
हाँ उहे चीज बात और की लेकिन आब की करबे आब उहो लोग के उम्मीर हो गेल लैया तो चाइल भी कोइ तो अमर हो के ने आयल छै ने तऽ अब जेना अ माय हमर गेल खिन हय ते अहाँ बुझियौ जे ना अ पंचानबे के उमीरमे गेलखिन हय माई हमर आ अन्ठानबेके उमीरमे ने हाँ। आ जैसे हमरा बाबूजी माय में ज्यदा दिन के छोटाई बड़ाई न रह हय दुयए बरस के बाबूजी जी बढ़ राखी। तऽ बाबू जी अभी अ उहे ए अन आठ मन मने ने अने नाइन्टी एटमे चलै छथिन अखनी हाँ ठानबेमे चलै छथिन।
त दु साल और फिर त दु साल और फिर ते सौ साल
पुर हां ते हमर छ चचा, हमर चचा जे गुजरलक हुं, उहां ना मनबै। एक सौ तीन बरिस मे मरलखीन। एक सौ तीन बरिस पुरा क के मरलखिन हमर गोतियाके चचा।
उ ते पहिलेके खान पान रहै दीदी, कि इन्सान इतना लम्बा चल जाय छै।
हां हां आ इ नै बुझियौ जे बिछौना पर न गिरके
टनटन शरीर
हां हां हां, नै। एक सौ तीनमे एकदम अपन दिन नापि त कोख
वाह, आ ठीक छै दीदी अहां सबके हम करब तनी देरी में एगो फोन आ रहल छै।
अच्छा ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै, ठीक।